हँ की
ठीक ह गोर लागै छै दीदी
खूब खुश रहु चिरंजीवी रहू भगवान रखैथ एक स एकैस हेत ठीक छी हँ हमहुूँ सब ठीक छी घरके सब गोटा
सबगोटा ठीक अई बौआ केना अई
बौओ ठीक अछि अपन कहियौ बौआके आइ छै आइ बौआ के छले फोर्थ मंथ कम्प्लीट भेले
अच्छा तहन तइ आइ फेर डेकोरेेशन सब भेलै हेत
हँ सजावट सब भेल छेलैया कनी मनी जे होइया कैल सेहे केलहुँ हेँ बड्ड परेशाने बड्ड करैए बौआ की कहू सर्दी भऽ गेलैए
एखन तऽ करबे करत कनि दिन तऽ एक साल तक
हँ
आइ आइ हमरा सबके या ए अहाँ कहियौ अपन स्वस्थ केहन रहैया
एखन तऽ ठीके छै एखन ठीकेय तहन तऽ ऑपरेशन कयल देह अछि ओ ठीक होइमे तऽ टाइम लगबे करतै तखन ठीक अइ भगवान दया से ठीक अछि बुझलियै
हँ
आर कहियो आर गाम के हाल समाचार आ की अहाँ सब नइ आयब गाम
हमरो सबके हाल समाचार ठीक अय एखन देखियौ की होइया दुर्गे पूजा सब टाइम मे आयब दुर्गा पूजा सब अपन गाम के देखे में नीक लागे छै तहन आबे मे बढ़िआँ रहै छै सब रहबो करै छथिन तऽ नीक लागै छै
आहा सएह छै बात बुझलियै आ एकटा गप तऽ कहनाइ बिसराइ गेल बौआ
की
ओ अथी छै अपना गाम मे बाबा पोखरि जे छले
हँ
ओता एते नीक रोड पीच बइन गेले सड़क की कहु एते नीक लगैया जाय मे किछ पुछै लै
हँ सड़क कहिया नइ बनल भऽ गेलै यऽ दस दिन से जे गेलौ से मोन खुश भ भ गेल एते नीक लागै छै चलै मे
आब तऽ एतऽ एकदम स्वर्ग सनक हवा बहैत हेतै पोखरि पर लोक नहाइ सोनाइ
ते छलै य आब सड़क जे बैन गेलै से की कहु एते आनंद आबै य मरलो आदमी सब उठि उठि क जाइ छै घुमै ल आ मोन हैत कि खालिए पैरे चली तते नीक लागत
तहन तहन बढ़िए भऽ गेल एखन चलबाक चाहै छला अहाँके एखन चलै छी अपन उम्हरे बढ़िआ भऽ गेल केओ देखबो सुनबो नइ करत अपन जायब आयब
हँ हँ हँ बड्ड नीक भऽ गेल देखबो सुनबो नइ करत आब उ जे रोड बनि गेलै ये से की कहू एकटा बूढ़ी छलखिन हे चिन शंकर टोली के छलखिन एक टा बूरही से कहलैथ बौआ दस दिन बिछौन धेने छलहुॅं हे लेकिन बुझलियै जे सड़क बनलैय ये तऽ जाइ छी घूम आबै छी से जे देखियौ घूम ले एलहु ह से देखिय कते नीक लगै यऽ जेना लगै जीव जीव कऽ उठलहु ह
देखियौ आब मोन लागि गेल जे कहिया गाम जाय जे अपन पोखैर मे नहायब सोनायब आब तइमे और पाइनो नीक भऽ गेल हेतै पूरा सब जाइत आबैत हेतै नइ तऽ पहिले तऽ केओ जेबो एबो नइ करे छलै हऽ
एखन तऽ स्वर्ग जेहेन लगै यऽ एखन पानि होइ यऽ बरखा होइ यऽ पोखैर मे एते बरखा के पाइन भरल अछि तै पर से सड़क बनि गेलअ तहन सँ एकटा जो तब बाहर पोखरि पर एकटा स्टेज जेना बनि गेलै अब
कहू तहन वाह बड़ सुन्दर कऽ देलकै अऽ
हँ बड मोन लागत आइब तऽ बड मोन लागत बड मोन लागत
आब त आहाँ कहि दैलौ तहन त आब मोन ओतइहे उड़ल जे कहिया जायब आ कहिया की करब
नइ नइ ऐब ऐब
अपने सबके पंच केलखिन हेँ कि केओ दोसर
सुनालिए सुनलियै जे ठीके धार बनेलकै आब सेहै बनेने तऽ हेतै मुखिये सर पंच सब न आओर के बनेतै हँ
तऽ एते पाइ कतऽ सँ एतै अपन सबके पंच सभ बला
हँ उहै मुखिया सब बनेने हेते लेकिन बड नीक बड नीक बौआ सब खुश छै एय लऽ कऽ
दुर्गा मंदिर शुरू भेलै कि नइ बननाइ
न इ नइ सो नाम लियालअ दुर्गा मंदिर के नाम लिओले आब देखियौ जे कहिया तक स्टार्ट होइ यऽ माता रानी के कृपा एहि बेर नया दुर्गा जी के मन्दिर मे हेतैन या उहै मे हेतैन से तऽ हुनके कृपा छैन हुनका कृपाके बिना तऽ किछु नइ होइ छै
हूँ कते साल से पाई जमा दुर्गा जी के टूटले मंदिर मे होइ छै पूजा आब नीक से बना देते एकटा सुदर से अहे में हेतय स्थापना क दे
हँ हँ बौआ नाउ लियेलै ये त लिएलैयै बुझलियै लेकिन उएह छै जे आब जहियास से शुरू हय महिमा छनि माता रानीके महिमा कृपा
हँ सभटा हुनके छनि की आ दया हुनकर मोन हेतन तहिया अपने बननाइ शुरू भऽ जेतै आ बनि जेतै
हँ आ कहलहु जे भैरब बाबा के जे पूजा होय छलेया आइये दस दिन पहिले वहे नाव लियएले ने ते नाव लियले तहन कीर्त तन सब भेलै तहन भैरव बाबा के पूजा भेल महादेव पूजा भेल रो सभ बनल कुमारि बटटूक खेलक बाह ह बड कुमारि बटुक सब खेलक हम सब के घरे घरे रह देलक बड्ड नीक बड्ड नीक की कहू
हम तऽ बुझबो नहि करै एखने अहीँसँ गप्प भेलै तऽ बुझलियै से एते चीज भेलैया
आ की कहू एकटा एकटा आदमी छलथि है ओ कहलथि की जे एना एना हमरा भैरव बाबा के सुनलियै जे भैरव बाबा मे वो की कहै छै लोहा टाँगल रहै छै हम कहलिये यै यै एना ने बाजू लोहा न टाँगल रहे छै ओकरा सोटा कहल जाय छै ओ होइ छै ओ होइ छै जे जेकरा मनोकामना पूर्ण भऽ जाइ छै किछो जे मन्नत मांगल घरका पूर्ण भऽ गेल भैरा भेरव बाबा सभके सहायक रहै छथिन आ करै छथिन तऽ ओ अपन आइब के सोटा चढ़ेलक रोट देलक बांस के धूजा चढ़ेलक
चलै छै कहिआ कतऽ से कतना साल सँ
खिस्सा कहलियब अहाँ सबके बुझल रहत कि ओ खिस्सा
नहि ओते नीक सँ तऽ नहि बुझल अछि सुनै छियै मुदा
हँ हुनका खिसा कहलिये कहलियै हिनका आर एना न बाजू एक बेर ना की भेले एकटा बाट बटोही जाइत रहा तो बुझल के जे बड़ लोहा छै एतऽ तऽ उठा लेछीय बेच ले पााय भऽ जायत ओ अपन झोरा में उठा लेलक आ जा भैरव बाबा के प्रांगन से बाहर निकलल बुझलियै आ कि ओकर आँखि अन्हरा गेलै
देखियौ बाबा भैरव के महिमा
हां अन्रारा गेलय आब ओकरा चलले नहि होय तहना आब की कयल जायत तऽ सभ दस आदमी देखलकै तऽ गेलै तऽ कहलकै की भेला कहलकै देखियौ एना एना एते एकटा मंदिर छलैए ओतय सँ लोहा उठा लेलहुँ असे देखियौ जाहा तऽ अस निकल हमरा एना हु सभ ओकरा धुर छिया धुर छिया केलक
कहलक चोरबैए लए गेल रहै भगवान केना घेर लेलखिन अपरा
हँह आ धूर छिया घूर छिया केलक आ तहन फेर ओकरा कहलखिन जे जा गोर लागा माफी क्षमा मांगअ भेरव बाबा से आ लोहा जे छै से से राखि देल तहन फेर ओ ओनाहे कलक आ तहन ओकरा फेर आँखि भेलै फेर ओ देखय लागल तऽ ओकर महिमा एहने हुनकर महिमा एहने छै एक दिन आ ओहि प्रांगण जे ह जते दूर हुनकर प्रांगन छै ताहिमे जे अहाँ थूक फेेक देबै खखार फेेक देबै यएह किछु उपद्रव क देबे जेनाकि एखन के जवान अथी सब के देख से छियै नवयुवक सबके ओ सब गुटखा शिखर की कहाँ दन खाइये हमसभ बुझै छियै एते आ फेक दे से बुझियौ धरााल अ रातिकेँ नहि बाजल नाम धर घरैले हे सबटा सह सह करऽ लगै छै बुझालीए हँ सबटा सहश
ऐना ज कर
हँ तऽ ओहिमे कहाँ कियो फेेकै छै हँ डरबे छथिन जे हमरा नहि एना कर हमरा उपद्रव नहि दे अगर हमरा उपद्रव देमे तऽ फेर हम की करबै से हम नहि बुझै छियै से तऽ मतलब
बाबा भैरव के ओ पोखरि छेहे कि
हँ नहि नहि छइनहे उएह कहलहुं कि एते जागन्त छथिन भैरव बाबा हु ककरो किछु नहि करै छथिन लेकिन अहाँ जे करबै तऽ अहूँके फेर किछ तहि दुआरे भैरव बाबा पर बड महिमा आ हुनकर जे पोखरि छनि ने
हँ
ओ पोखरिमे सब बेर हमरे बाबा सभ लेने छथिन पोखरि ओहिमे माछ मारिक माछ पालै छथिन
तऽ एखन तऽ खूब पानि भेल होयैत तऽ पूरा माँछ ताँछ दहियो गेल होैत
नहि न किया ए लगा देने छै माछ ते बड़ दहा जायत लगले लेकिन ओकरा किया लगा देने छै बुझलियै आ वैह माछ के पाइ जे होइ छै तेह से ने दुर्गा पूजीक के पूजा होइ छनि
नइ हँ ओते ओते जे पाय होइ छै एतेक सालस त एखन तक मंन्दिर नहि दुर्गा जी के बनलनि हे मुदा
नहि नहि तऽ पाय एके बेर बेर थोडे ने होय छै तीन एक सालमे तीन लाख होइ छै तऽ दुर्गा पूजामे तऽ डेढ़ दू लाख रुपआ खर्चे भऽ जाइ छै ने तऽ एक दू पााय मे थोड़े ने मंदिर बनै छै आब जमा भेलैएा किछु समाजो के लोक सब करते मदत तहन आ नीक दुर्गा जी बन के मन्दिर बनतै ने जेना भेरब बाबाके नीक बनल छै ने तेनाहि हें फेर नया नीक मंन्दिर बनते त पाय लगते न ओनाे न्द भऽ जाइ छै आओर कहबू पढ़ाई लिखाई चलैया अहाँके
हँ हमरो एखन पढ़ाई लिखाई उएह सब तऽ चलि रहल अछि जाइ छी आबे छी अपन उएहे मे दिन केना ने केना बीत
हँ हँ बौआ आओ आइ काल्हि पढ़ाइए लिखाइ छियै जे छियै से छियै पढ़ू लिखू हमर सबके नाम रौशन करू एखन हमरे एकटा अहींके बहिन तऽ छले
हँ एखने ब गेलखिन है एखने सबमे आब देखियौ
भेलै हमर बड्ड मोन खुश हय बड मोन खुश है की कहू बड्ड मोन खुश है नहिे अहूँ सब तरक्की करू भगवानके रहाथि भैरव बाबा साथ रहाथि राधा रानी कृपा करइ हक सबरके
हँ मेहनत तऽ करै छिय। आ देखियौ अहीं सभके आशीर्वादसँ देखियौ की होइत छै।
हेबे करत हेबे करत बौआ टेंशन नहि ले, लेकिन पढ़ेई पर ध्यान देबे। टेंशन ले के जरूुरत नहि छै, बुझलियै जदाा अथी नहि करब। लेकिन पढ़ई पर ध्यान देबे है। आ पढ़ू बौआ पढ़ू खूब पढ़ू पढ़ेके पहिढ़ैए से सभ चीज। छै। आइ काल, पढ़ब तहने अहाँ
कि बहुत हकमै छी, स्वास्थ्य ठीक नहि अइ?
नहि स्वास्थ्य नहि ठीक अछि आ सएह डॉक्टर कहने जे कनी टहले ले, बुझलियै तऽ उएह छत पर एलू ह टहले आ टहलैते टहलैते कहलियै बड़ मोन उऊबियाइत छले कते दिन से बात करे लए अह सभसँ तऽ कहलियै जे बात कऽ लै छै। कहल बात कऽ ले छिय अहाँ सभ सटही ले लेब ओहि लाथे। ओना टहल रहइ छै अकेले।
नहि गप करैत करैत। दस मिनट टहलो लेब अपन गपो भऽ जायत
दिन अकेले घर में कौआ काठी जेना बित देय छिये। आब तऽ सभ शहरी भऽ गेलै ने घर मे नहि रहै छै। केओ सभ रहै छै, बाहर बाहर धर देने छै, आब की करब भरि दिन कौआ काठी जेना रहे छी घर मे
आ बौआ तऽ रहैत हत परेशान केने आओर दौड़बैत?
हँ बात दौड़बैया की कहू। एखन जहन कि पैर हाथ नहि भेलै य। आ जहन बुझियौ पेर हयस हेते चलऽ फिरऽ लगते तहन की करत से हम त छियै एखनि
हँ तऽ ओ सभ जे बच्चा सभ है टोल पड़ोस के से अपन लऽ लक घुमात फिरायत तक गेल तहन टेंशन नै हेत बेसी
ह सेहो छै। लेकिन की कहू सभ शहर धऽ लेलकै ने नहि छै, बच्चो सभ नहि छै, ककरो आँगन मे नहि छै, सब आँगन मे दू टा क।